हेलो
हँ तऽ हम कहै छलियै ने कि फोन काटि देले रहली ह कि उहे हां तनी काम याद आ गेलक हे ने एगो सोचलियै कि तनि रातिमे पानि पियएके चाही त उहे पानि पीने चल गेली ह अहू सोचैहे कि ई कोन सा काम छैय तऽ हमरा पानि पियै ल एगो कामे लागै छैय।
ठीके छै तऽ इहे बात सहीये छैय हमहुं तऽ नहिए पानी पिली एक दिनमे उ अढ़ाइ सौ ऐसे ही कभी काल पीले रहली वहिसे अहाँके गर्मी छुट्टी भऽ गेल
हँ तऽ हम कहलियै नहि न गर्मी छुटटी तऽ भहिए गेल छैय लेकिन की कहू घर मे बैठल बैठल तऽ आदमी बोरे भऽ जाइ छैय अभी तऽ हम से बैठले छी दुरा पे लेकिन ई छैय ने कि गाँंव मे छी तऽ सब रहे छैय भाय बहिन सब बाल बछरो सब तऽ बड़ नीक लागे छै बड़ मन लगै छैय अहाँके गाँवमे मोन लगै छैय
हँ हमरो गाँव में बड़ नीक लागैत छैय हमहू उहे सुबह मे कोचिंग जाली तब आबेली खाना उना खा के सूत जाली हम बड़ा आलसीन बारी सु चली तऽ दिन मे सुतम तऽ उठम सीधे रात के छौ से सात घंटा से काम नहि सूतेली आज की कहू आज त हम नहि सुत पहिली दिनमे उहे दू घण्टा सोइली बारा आफसोस होइ हमरा के कैसे हम नहि सुतली
की कहू अहाँ से एगो बात कहू हमर जे भाय छैय एगो छोट भाय ओकर ओ तऽ एक नम्बर के की छैय कि हम की बतैयो दिन भरि ते पानी बोतल ले के पानिये भरइत रहै छैय मो टर मे
हँ ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कयरी हमरो एगो भाई धीमर पड़ ही ही बतेलै के आ दीन भर मोटरेसँ पानि भरि रहल ह
से तऽ अहाँ सहिए कहलियै आ भोरे भोरे उठ जायत आ की कहत कि दीदी दुना पैसा
अच्छा तब तऽ अहाँके भाय बड़ नीक छैय वैसे अहाँ से कहयै तनी की कहीं घूमे उमे चल ती घरे बैठल बैठल बोर हो गेली
कहय छियै हम तऽ से सोचै छी कि हमर भाई‌ तऽ आदत लगा देेले छैय सवेरे सवेरे दोकान के जलेबी भोरे भोरे नीन्द खुलत ने कि आ त बोले लागत दू न पैसा ला दै छी छना
माय ओ तब तऽ अहाँके दिन मे जलेबी समोसा मिले होई खाय मे पर सुबह सुबह नहि मन करे ला खायके अहाँ कैसे खा ले वाली
हँ ख तऽ नास्ता के चीज छैय हमरा तऽ बड़ नीक लागे
तऽ अहाँ जलेबियो ने क कहली हेँ तऽ सुबह सुबह अहाँ कैसे मीट खा लेब ई जलेबीमे
हँ जलेबियो न त
आओर सब बतईयौ ने की हाल समाचार छैय अहाँके
की कहू समाचार सब एतना ने गर्मी होइ छैय के ऊपर से इतना ने काम घरे र रहल लेकिन आजक ई मौसम हमर कने बड़ नीक छैय एकदम ठण्डा ठण्डा हवा चल छैय अहाँ अपन कहल जाउ अहाँके की हाल ठीक
हमरो ठीके छैय हमरो तरफ आज ठीके मौसम छैय आ तीन चार दिन से तऽ की कहु एते गर्मी रहलक न लेकिन केतनो गर्मी रहत ने दिन मे लेकिन शाम मे तनी राहत रहतक लेकिन आज त बड़ ठंडा मौसम अच्छा ब्यार बारय छैय देखह के हवा ब्यर लगै छैय ने तऽ बड़ नीक लगै छैय।
ओ इ त बात अहाँ बिलकुल सही कहहि ली एहिैस अहाँके अपन हेयर स्टाइल कोन कट मे पसन्द बा
हमरा हेयर स्टाइल की कहू अहाँसँ हम एगो बात कहै छियै पहिले तऽ हम ब्यूटी पार्लरमे जाकऽ कटाबैत छलियै आ ओकरा बाद हम एगो सैलूनमे गेलियै हँ तऽ बड्ड़ महगा क कटाइ छलक तऽ ओहिमे की कलक पहिले हमर बालके धोलक आ तब ओकरा काटलक तऽ हमर बाल ने केश हमर ब्ड बड़का रहलक लेकिन हम छोट छोट कटवा लेली लेकिन बड नीक से काटलक तऽ से हम एक साल के बाद एमकी फेर हम देखली फोन मे ते एक जगह हमरा बगले में नया नया सैलून के उद्घाटन भेल रहलक तऽ ओमे त ा ऑफर रहलक ते गेली तऽ कटबेली फेरो लेकिन वहां जाय के पता चलल क अलग से बाल धोलाय के पैसा लागी हम बोलली कि हम नहि धोलायब तो बोलल धोलाय के पड़ी त फेर हम धोएली कतबेली बर टाइम लागल लेकिन नीके काटलक अहाँ बतैयौ अहाँके कोन हेयर स्टाइल पसन्द छैय
हम त कहली लागल आ वैसे तऽ हम ब्यूटी पार्लर नहि जाइली काहे कि हमर एगो बड़ दीदी बान ओकरा उनकरा बड अच्छा से बहलाबे ला काटे हम तऽ उनकरे से हमेशा कटवा लेवेली बड़ डिजाइन डिजाइनके निमन निमन बाल कार देवली हमर
तब तऽ अहाँके ठीके छैय पैस पाइयो बचि जाइत छैय आ बल्बो अच्छासँ कटा जाइत छैय आ कहूँ जायोके ना पड़ैत छैय हम अहाँसँ कहली कि हम गाँव आयल छली ने तऽ एक महीना भऽ गेल एक महिना पहिले ने हमर एगो छोटकी बहिन ग रहलक हमरा साथे बाल कटबाबे तऽ एते के बाजार में तऽ हमरा ओतना जान पहचान नहि छैय तऽ हम गेली तऽ ओ ते ठगियए लेलक कते दू सए की अढ़ाई डेढ़ सए सौ रुपया ले लेलक आ खाली पीछे से भी क देलक झूठो के मिलेबो न केलक आ ओकरे दू सौ रुपया ले लेलक की कहु अहाँ से कतौ कतौ तऽ ऐसन रहे छैय ने ऐसन महंगा गायकी की कहू अहाँ से
हां बारा ठगान ठगलक ह वैसे तऽ हम नहि ठगाईल बारी वैस अहाँ कैसे ठगा गइली हम त इहे सोच चै छैय
हम तऽ नहि ठगेली हमरा तऽ बड्ड खीस लगैई छलक देख के आ ओकर बाल ने केश लगै लगतो नहि रहलै कि हँ कटायलो होइ छैय आ बोलली आगेसँ काटे लागी तऽ बोलयै कि नहि एतेक के आब आगेसे कटात तऽ फेरु अलगसँ पाइ लागत ई कोनो बात भेलै यय अहाँ बतैयौ तऽ तनी कोनो बात भेलै
हँ ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कही लेकिन अहाँके जगह अगर हम रहीती ने तऽ हम सही बताबै तनी झोटा पकड़ के
अहाँ तऽ बड़ हँसी पराबै छी की कहू तब की हमरो ओते इतना खिस लागे रहले ने कि की कहू अहाँ के ओसे नीक तऽ हमरा गांवे मे है एगो ब्यूटी पार्लर खोलले हइ तऽ बड सुंदर कटे छी हमर भाभी जा के ओतबे कटेले रहले त बड नीक काटले रहले य कम ही पाई मे आइब्रो बना देलेस सब क देले कम ही पाय मे पीछे से ले के आ गेले खूब अच्छा से काट देले लेयर कट बड नीक लागे रहै
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहिली हमरो गाँव मे एगो बि टी पार्लर वाला बा ओ हमर दोस्त के मम्मी छै ओ बड नीक काटेला
हँ गाँवमे आब सभ सु सुविधा भऽ गेलै हे ने
हँ ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहै लेकिन कुछ कुछ अभी व्यस्त तऽ बाकी छैय नहि तऽ बकी सभ सुविधा भऽ गेल
हँ से तऽ अहाँ सहए कहै छियै लेकिन आब तऽ घरे घरे गाँवोमे जे कहयब कि मोटर उटर सभ लागि गेल हइ सभ ए सीओ लगाबै छैय आब गाँव तऽ शहरे लेखन भऽ गेल छैय
हँ ई तऽ बात अहां बिलकुल सही कहिली। हमू अपना घर मे एसी लगले छैय। हमरा घर में कुल पांच गो रूम बा। हम पांचो रूममे एसी लगायले छै आ अहाँ के मालूम बा हमरा पास हमरा घरमे दू पैसेज बा ओमे हम अपन फ्रिज रख रखले बारी आ कूलर रखले बारी री
हं हां त आहाॅं हँसय कहे छी हँ ते हाॅल मे तऽ फ्रीज रखे के चीज धैले बाटे आ कूलर आब ते एते गर्मी छैय ने कि की कहू अब बिना कूलर आ ए सी के त ई गर्मी कटते न छैय औरो ते सुनले रहली की गांव में तनी कम गर्मी लागै छैय अब तऽ गांवं में एते गर्मी लागे छैय
अच्छा ठीक बा तऽ हम अहाँसँ बादमे बात करब हमरा तऽ एगो काम याद आ गेल हम जाइ छी
ठीक बा ठीक छैय
शुभरात्रि